हां कि यै केहेन छी।
हम ठीक छी, अपन अहाँ बताबु?
अहाँ तऽ फोनो-तोन नै करै छी, हम तऽ ठीक छी।
कि कहि दीदी एकदम इधर से जे पैन पड़य लागल यै नै से लाइट के एकदम थी यै ओकरा कि कहल जाय हां बहुत
फेर एक दिन हमरो सबके इम्हर जे लाइन कटल से बाप रे बा मतलब बुझियौ की ते छ घण्टा बाद ऐल ओ प्रचंण्ड गर्मीमे।
अच्छा ओ ओहि बीच में तऽ रहै।
तब प्राण निकलत। से वला हू आ देखनै छियै केन मौसम केहन केने रहै छै से नै देखै छियै, ये करतै केना नै मौसम अहाँ जे छै प्रकृति से जे खेलवार कर प्रकृति तऽ अहा के बदला तऽ लेबे न करत।
वैहा ने ऐ गाँव देहात मे तऽ कनिटा आरामो छै, शहर बला सब के त हालत खराब छै ऊंच -ऊंच बिल्डिंग। तकर बाद ओ इंजन -तिंजन गाड़ी सब छकड़ा तते चलै छै जे हालत खराब करने रहै छै।
तऽ कि तऽ कि आब देखै छियै पेड़ -पौधा काटि- काटि कऽ मनुष्य जे घर आगन बनैते, तऽ प्रकृति की करते अंइ ओहि ले जे छै बरसात होइलए पहिले लोक हरियाली ताकै छलैया हरियाली से बरसात होइ छै, सब पड़हने छै की। अपना सब ब जे छै जोग्रफी में बायोलॉजी में सब में पड़हने छी। कि जते हरियाली रहतै तेना बर्षा हेतै।
हँ आ आव लोक।
ह गाछ वृक्ष काटि -काटि कऽ अहाँ जे छै घर बनेने फिरबै बोन झाड़। के जे छै, कटने फिरबै तलाब अथी सबके जे भरि- भरिक कऽ जमीन बना के बेचबै तऽ कतयसँ अहाँ जे छै
आ गांव छोइड़ गांव के जमीन लोक बेच -बेच के चैल जायऽ शहर में रहै लए, जे ओतऽ हमरा अथियो हैत भाइ जतेक अहाँ कमेबै ओते तऽ अहाँके ओतऽ खर्चो भए जैत। ने तऽ गाँवमे रहैके जरिया एकटा रखबै न अहां।
हँ बिलकुल गाँवमें रहु चाहे शहर में रहु लेकिन अहाँ जे छै से प्राकृतिसँ जते प्रेम अहाँ करबै, ततबे प्रकृति अहाँसँ प्रेम करत न।
तऽ।
तऽ तही चक्कर में जे छै, से गर्मी प्रचंड पैड़ रहल ऐ।
हँ।
तऽ वएह जे छै, से मौसम एते भयानक गर्मी एते गर्मी जे किछु कहे के नहि ताप मन दिन ब दिन लागे छै बढ़ले जा रहल हइ बढ़ले जा रहल हइ।
ई दू दिनसँ अहाँ सभ तरफ मौसम नहि अथी पाइन वला यऽ की।
पाइन जकाँ हय, लेकिन पाइन नहि होइया।
नै- नै हमरा सबके तऽ बहुत नीकसँ पाइन होइए इधर।
ना इम्हर बाप रे बा हमस कखनो काल कहे छियै ने तऽ पापी सब रहे कि जे पाइने ने होइ छै, सब कहे छै त ने हम- सब हूं।
हँ काल्हि खना एने मौसम बहुत गड़बड़ रहए। लाइन नहि रहै तऽ हालत खराब भए गेल एकटा मोबाइल हमर भए गेल ये पांच- छ साल पुराना।
अच्छा!
नै होइ या तऽ ओकरो टेंशन लागल रहे या हमरा, ई सब चीज के बड टेंशन भए जाय छै मोबाइल के कि होइ छै तऽ ओहि लेल कैल ककरो से गप्प नहि केलहुँं तैं अँहु से नहि भेल। कलहिये हँ कोनो बात ने। जी।
नहि तऽ वएह कहलियै जे मने देखियौ, अखन सुनलियै उत्तराखंड में की भ रहल छै गाछ वृक्ष काट के आ सड़क सब के निर्माण भए रहल छै।
अच्छा हँ लेकिन उधड़का तऽ बहुत दिन से पहिले से देखबे रहे जे पहाड़ सब टूटि टूटि के खसे छै ओना। प्रकृति से जे खिलवाड़ क
जे पहाड़ी एरिया रहैत छै ओतय तऽ अहाँके लैंडस्लाइडिंग सुनने हेबै पहाड़ टुट टुट केऽ अचानक से खसि पड़नाइ तऽ ओ हेबे करे छै पहाड़ी एरिया मे होबे करै छै लेकिन अखन सरकार केलखिन हेँ जे सड़क चौड़ा करै के लेल जे छै ने से मने गाछ वृक्ष सब अपन काटि रहल छथिन तऽ ओते आंदोलन कनी चलि रहल छै। अच्छा।
अच्छा।
हँ आ दोसर जे से हमरा सभके इम्हर की छै बंन्दरके आ आ आतंक बड्ड बेसी भऽ गेल आ। तऽ किया भऽ गेला हँ तऽ किया भऽ गेलआ से भाय उम्हर जे एरिया मे ओ सब रहे छलैया बन्दर स- सब ओ एरियामे की केलकै या अहा के कंस्ट्रक्शन पूरा साइट बना देलकै या घर आंगगन सब निर्माण कऽ रहल छै गाछ काटि रहल छै। तऽ अहाँ जे छै ज जानवरसभ लए जानवरके घर छीनबै तऽ जानवर तऽ अहीं के घर मे आय इब क रहत ने।
उएह ने हुनको सभके चाही ने कतहु रहयके।
अहाँ चिड़ियाके अ की कहै छै पक्षी सभके घोसला उजारबै जानवर सबके जे छै ओकर घर उजारबै तऽ ओ अहाँ फेर ओकरा अपना लंग राखियों भैर दिन जे छै तांडव केने रहैया आबि केऽ बन्दर सब खूब परेशान
आ ओ बच्चा सब बच्चा सब रहे हैत तऽ आर डर लाग
बाप रे बाप ओ सब जे एना नहि निकलै छै ओ सब अहाँके जे छै से ग्रुप मे निकलत। छोटका बन्दर बड़का बन्दर अ दादी बन्दर बाबा बन्दर नाना बन्दर मैय बन्दर आ हमर बाॅर कहै छथिन जे मने छोटका छोटका जे गार्जियन संगे बन्दरसब निकलत तय में गार्जियनशिप रहय छय। कनि के हँ ठीके बात ई हमहुँ गौर के लिय ऐ ओय में बड़ा गार्जियनशि शिप रहत एक बेर जे ओय माए मे दू थप्पड़ लगेत बदमाशी करैत रहत उचक्का जेका कूदफान के जे उमहर स उमहर करैत रहत ए एके थप्पड़ लगेत की सोझ भ जेत लेकिन हँ जेकि छौरा बन्दर सब जे निकलय छय। हमहु सब ने एनालिसिस करैत रहय छिय छौरा बंदर सब जे ग्रुप में निकलत नीठला नकारा जंका बाप रे बा ओ जे आतंक फैलाबय या गाछ वृक्ष जे नोच नाचि क जे बराबर क देलक ऐ से नय पूछू त हमर बाॅर छथिन जे इ सब देख रही हो इ सब जे छै लड़का सब निकल या ग्रुप में ताहि वजह स जे छय सब खच्चर छय आ जे जे खूब जे गार्जियनशिप मे निकलत माए बाप अहु सब संगे निकलै छै ओ एय तरीका स बदमाशी नय करत। ओ उचक्का गिरी नय करै छै हँ। बुझियौ जे एते आतंक छै एकर सबके जे, मने अहाँके दौड़ा क काइट लेत आ काइट लेत त गुदिये निकाएल देत।
हँ नय तकर बाद ओ अथी लिय परै छै न टिटनेस सुइया लिय।
हँ ओकरा सबके रेबीज होय छै न कुत्ता के जे रेबीज होय छै त ओकरो सब मे रेबिज होइ, च अहाँके‌ अहा रेबीज के इंजेक्शन अहाँके लेब परत। आ ओ बुझयो एगो एगो बुझ, बुजुर्ग आदमी के काइट लेल कैय ऐ से बुझियौ की हॉस्पिटलाइज भ गेलखिन।
हँ त हुनका सबके की ओते रहते छै, नवयुवक सब त कनिटा बर्दाश्तो करेय छै। बूढ़ पुरान बूढ़ पुरान लोग थोड़े करतय।
नय उहे कहलियै जे भाय की भ गेलेय ऐ स्थिति हर जगह गाछ वृक्ष, पोखरि सब सुखा रहल छय त गरमी त लगबे ने करतय।
लागय ऐ कलयुग के अंत बुझेय नजदीक आब गेल यै।
हँ बाप रे,
जियो।
हँ त वैह कय छथिन इहो इहे कहय छथिन ये कलयुग चल रहा है। देखे छीय हर जगह जे छै से लोक परेशान छय केओ गरमी स परेशान छय, केओ बाइढ़ स आ बम्बई में देखियौ तत बाइढ़ ऐल ऐ।
आ हा उधर आइब गेलेया।
बाप रे ओ बाइढ़ में त पूरा डूबल अय न पुरा बम्बई।
जा नय इधर स न्यूज हम नय देखलहुँं हे तैं हमरा नय पता अय।
बाप रे बा नाला न नाला डबरा तैर रहल छैय। त एते कमर स, कमर तक पइन रेल के पटरी तक पर पइन पूरा,
अच्छा ह बात छय कि समुद्र त मुंबई ये में न छ।
हँ आब धर धरा के पइन बढ़ जाइ छय त बुझियौ जे ओकर जे, जे मने की कहय जाय छय वाटर लेवल जकरा कहै छय। पइन के जे स्तर छय बढ़ि झलि गेल आ पइन के स्तर बढ़त क, कतो भी नाली में चाहे समुद्र में चाहे अहाँ के जे छै, गंगा में या कोनो भी नदी में त वो बाइढ त अनबे करत। आब अपने सबमें देखय छिय कहय छै नै, नेपाल जे छे से पइन छोइर दय छय खूब पइन मे त अपना सब डूबल रहय छी बइढ़ में।
त। नय इधर स त हमरा सब, हमरा सब तरफ खूब एकदम मेघ लगेने रहैया। तय पर आय पतरा दिये कहय छय और काइल दिय जे पइन परै के सम्भावना बहुत छय।
आइ ए ई आइ ए ई बुझलियै वैज्ञानिको सब फेल भ जाय, छैय से आइ ए ह-ह-ह केखनो काल देखय छियै वैज्ञानिक सब कहतै खूब मुसलाधार, पइन हैत ई हैत ओ हैत फोन पर नय आबैत रहैये अलर्ट।
हँ।
आब जे छैय से कखनो काल देखलहुँ ओहो फेल की त आइ कड़क रौउद, दिमाग खराब क देने ई रौद जाने, देखै छी यैह तर बतर भेल छी पसीना स गरमी स एकदम। लाइल रहल छैय एक एकटा पत्ता तक नय हिलैत रहै छैय केखनो काल क।
कखनो कालके ते एहन नै सही मे भाय जाय छै, जखैन अहाँ चाहबै जे भगवान कनटा साथ दियऽ भगवानो तखन मुँह छिप लेत।
हां नै तऽ भगवान अय दुआरे भगवान तऽ प्रकृति छ थिन भगवान के भगवान के अहाँ जे छै नुकसान पहुँचेबै तऽ भगवान अहाँके सुख आ आशीर्वाद थोड़ी ना देता तैं कहल जाय छै नै तब बढ़ावा दै छै बहुत लोग जे भाय प्रकृति, प्रकृति के अथी करू प्रकृ ति के बढ़ाउ। कियाए अहाँ कतौ-कतौ सुनैत हेबे जे फलनमा जे छै अपन जनमदिन पर एगो गाछ लगेल कै इहो एगो नियम बढ़ियां छै उ जे अहाँ केक कटिंग करै छी।
हां।
तऽ बहुत बढ़ियाँ अय जे अहाँ जे छै से ओय पर जे छै अपन एगो गाछ लगा दियौ हर साले-साले ओ बढ़तै।
जना देखियौ माय-बाप बच्चा के बच्चे से अथी करै लै चाहे छै मतलब सेवा उम्म कि की कहल जाय ओकरा अथी साथ देत तेने एकटा गाछ अहाँ के साथ देत। बच्चा मे भलै अहाँ ओकरा कनटा पेएन दियौ, कनटा ओकरा सुर क्षा करू आ बाद मे जब उ अहाँके फल देत त ओकर छाया मे अहाँ बैठबै कते नीक लागै
तऽ ऐं यै कखनो काल जे छै ओय बेर जे करोना चलल छलाए त सब की कहै बरगद के गाछ के नीचा आ जाय लै, बड़ बोड़े के गाछ के, बरगदे के गाछ के नीचा कहै नै ऑक ऑक्सीजन ओतय से नै भेटै छै। तऽ तै दुआरे जे छै लोग लो ग ओ गाछ-वृक्ष तकने फिरै छलैया जे कता जे छै ऑक्सीजन हमरा भेटत।
हां।
कोरोना जे भेल छलै त सब कहलकै जे क्वरेंटीन भऽ गेलै तऽ चल भाय बरगद के गाछ के नीचा बैस जो जे तोरा कम से कम बढ़ियाँ ऑक्सीजन भेटतौ तऽ वाएह बात छै नै प्रकृति के अहाँ ज ते प्यार करबै प्रकृति अहुँ के प्यार देत वाएह जेे इहाए ने ब अ-अ अथी कॉन्सेप्ट छै जे एक हाथ लेनी आ दोसर हाथ देनी वाला बात छै।
हाँ।
जते प्रकृतिस के देबै उ अहाँ के देत ओकरा
हां इहाए पर तऽ दुनिया कायम छै।
हां बिलकुल तऽ हम सब तऽ इहाए सोचने छी जे भाय गाछी-विरछी कियाए नै रोपी। तऽ हमु सब अपन छोट छीन घर मे छोटका-छोटका उम्म गमले मे या हम सब जे छै बगीचा छोटका बनेनै छी। ओहि मे जे छै किछ-किछ-किछ-किछ आम के गाछ तऽ अहाँ के करैला हमर बोड़ बड़ा शौकीन छथिन। हां करैलो फड़ैया हां आम फड़ैया आ अपने, अपने घर मे सब साग, सब्जी आ फल फुलहारी के आनन्द लै छी हम सब।
अय कते सही मे नीक लागै हाएत नै जब ताजा अपन गाछ से तोड़ कऽ खाय हेबै तऽ।
कहु ओहि दिन करैला के भुजिया बनौ जे की हम करैला नै पसन्द करै छी तीत-तीत दुआरे लेकिन हम जे हां ओकर भुजिया बना कऽ खेलौं से बुझियौ की तीनगो रोटी हम खा गेलौ।
तब सही मे नीक लागै छै, अपन जते गाछ के रहत तऽ अपना सँ ओकरा अथी करियौ पोसियौ
अपने में न खाद न पै न उ वला बाहरवला कैमिकल रहत अपन अपन उपज अपन मइट के अलगे बात होइ छै न।
जी
फूलो सब रोपने छी रंग-बिरंग के तब ओहि में जे छै से अपन पूजो-पाठ भऽ जाइयै। आर आ हिनकर माँ माँ छथिन बड़ा शौकीन हमर सासु माँ छथिन। पान के बड़ा शौकीन तऽ ओय में पानों के हँ पान के पत्ता से रोपने छथिन
हँ नै आ बात छल की जे कहियो संजोग बस नै भेटल दोकान सब में तऽ ओ अहाँके कनि-मनि जे जिनका खायके शौक छै ओ तऽ उ पत्तो तोइड़ कऽ खेथिन
बाप रे बड़-बड़-बड़-बड़-बड़ सुख होइ छै। अहाँ गाछ वृक्ष के जत्ते मानबै ओ अहूँ के बड मानत तऽ ओहै छेलै बाप रे ओ पत्ता खाउ आ बाजार के पत्ता खाउ दुनू में अं तर छै न ओ पत्ता एगो खा लियौ तऽ लागत मुह में पूरा घुइल गेलै
हँ हँ वैह वैह हमरो मम्मी लगेलै यै आ लेकिन किनुए पत्ता खाइया कियैकि उ छोट-छोट पत्ता रहै छै ने तऽ मम्मी के नै